हेलो
की हाल छै
ठीके छै अहाँ अपन सुनाउ अहाँके चारजर कैसन छै
नीक छै हमरो ग सब बढ़ििया छै तब की सब होइ छै
अहा के आवाज नहि आबै छै थिक अ हँ जोरसँ बलम
तब की सब होइ छै
अभी तऽ कछो नहि करै छै अभी तऽ हम वृक्षमे आ कऽ तब अहाँसँ बात करै छियै काहेकि गर्मी तऽ एतना ने छै एतना ने कि घरे तऽ मन एना लागैा ऊपरसँ एतना ने काम धन्धा ईसभ रहै ला कि गरमी तमारे हालते खराब हो जा
से तऽ अहाँ सहिए कहै छी हमहूँ अभी गाछिएमे आयल छी काहेकि हमरो कने लाइट कटि गेलक तऽ हमहूँ सोचली कि गर्मी मे रहै से ठीक के हे क तहिके गय छियो घूम लेम तैकेा देख फिर लेम आम कते बड़का हो गेल है तब आओर सब खाना पीना होले हज
आओठ स्तर ठीकीके छे
ह
आओर सभ अ अपन कहल जाउ
सब ठीक छै तब आज की की खाना पीना भेलै हे
आज तक खाना पीनेमे वही चावल दालि आओर आलू से भी सब्जी भेल बा अहाँके खाना पीनामे कथिी कथि भेल बा
हमरो आज सादे सूदी रहलक हे से भात दालि आ आलूके भुजिया आ भिं्डीके सब्जी आ कढ़ियओ रहलेलक हे लेकिन हमरा ने कढ़ी पसन्द बाटे ने दालि पसन्द बाटै तऽ हम भात आलूके भुजिया खयली हे तनिका अचार उचार लेके काहेकि हमरा भिणडीके सब्जी त मन भरि गेल बात रोज रोज भिंडी भिंडी खाइत खाइत हम उब गेल छी
जब अहा से हम पहली बार बात करले छिय तऽ अहाँ कहले रहली कि हम पनीर रोलके अहाँके रेसिपी बतायब लेकिन अहाँ कहली कि अभी हमरा बड़ा काम छै अहाँ हम जाइ तनी काम करै अहाँके हम बादमे बता तऽ हम की तनी कि अभी अहाँ बता देती पनीर रोल के रेसिपी तऽ हम शाम के बनतीी नास्ता तमेी
हँ तऽ कहे ने बतायब जरूर बतायब अहाँ याद करलू हम बताबै छी अहाँके
ठीक ह ठ
अहाँ ने पहिले तऽ मैदा ले होत अहाँके घरमे तब अहाँ ओकरा की करब सानि लेब हल्का सा रिफाइंड रखि कऽ आ बीस मिनट लागिय ओकरा सूती कपड़ासँ तोपि कऽ आ छोड़ि दहब आ ओके बाद पनीरो खरीद के तऽ लेबे करब या खुदे से घरे पे बनायम। जे अहाँके विचार होत ओ करम। फेर शिमला मिर्च तऽ होबे करत घर पे फेर ओकरे के काट। के आ फिर। की करब अगर आब अहाँके मोन बाँटय। कि ओहिमे अं्डो रखैके तऽ अंडो रख सकैले। अं्डाके फोड़ कऽ। फेर ओकरा की करब। जब इएहसभ जब शिमला मिर्च। पनीर ई सब कर के भूज उज लेहम। तऽ ओकरा बाद जब ई रोटी बनायम तऽ उहे पे। अथी अंडा फोड़ के आ छितरा देहम। ओकरा बाद ओकरा ओमे फेर से तइका हो जायत। अंडा सटि जायत। ओहिमे ओकरा बाद ओहिमे पनीर शिमला मिर्च सभके राखि देब सौस। राखि देब। आ फेर ओकरा मोड़ कऽ हल्का सा तेल रख कऽ। फ्राइ कर कऽ निकालि दे ह। आ तब। ऐस हम मोड़ि कऽ खा सकैत छी। या काटि कऽ खा सकैत छी। चटनी जरय सफटत। तऽ नीक लागत खाायमे।
बड़ा नीक लाग हम अच्छा पनीरर जरूर ्राइ करब बडा निक हमर हाथ के। पनीर के जरुर टराइ करम। अगर अच्छा बनी तऽ हम अहाँके फोन करि कऽ जरूर बतायब छी? अहाँके रेसिपी बड़ा गजब बा। आओर अहाँ कहल जाउ अहाँके। गर्मी पड़ै छै कि न।
एते गर्मी हय। इहे से तऽ हम गाछी मे एली हे। आ ऊपर से लाइटो कटि जाइ छै। ई बताउ अहाँके। अहाँके हम सुनले छलियै। कि अहाँके मैगी बनाबय आबै छै। अहाँ कैसे मैगी बनाबै छियै। हम सुनलिय कि अहाँ बड्ड नीक मैगी बनाबै छी। कनि बताउ ने तऽ हमहूँ बनायब।
ई त बाात तै सुमी। मैगी बनाबै हमरा आबेला। लेकिन ओ उतना भी अच्छा नहिए बनेला। अहाँके। रेसिपी जानेके ब का।
तऽ जाने के अहाँ बताउ ने तऽ। हम बना के देखब। अपन हाथ के तऽ। ओते नीक नहिये लागे छैकेकरो। दोसरे के ने रेसिपी सीखे के मन करै छै। त हमहुूँ बना कऽ देखब, कि यहाँ कैसे बनावल छी मैगी।
इ बहुत सिम्पल छै। ठीक छै। नहि छैके। बस प्याज बच काट लेबैके। ओकरा बाद केड़ाहीमे तेल रखि। कऽ प्याज रखि कऽ ओकरा हल्का। मतलब जे ओकर रग जब पीला हो। जाय तऽ ओ अहाँके पास। जितना मसाला उसोला होइ। ओ सब रख दे हम ओकरा बाद ओकरा अच्छा से भूज के। अहा के जितना मै भी बनाबे। के होइ उहे हिसाब से पानी रख के ओकरा बाद क ाल देब आमेी मसाला ाल देबी। पानि सुख जाइ। त आहाँ के मैगी बनाके। बनके तयार हो जाइ। आहाँ के हमर रेसपि कसयन लगल
रेसिपी। हमहूँ बना कऽ देखम। अहाँके मैगी अहूँ बना कऽ देखब हम अंडा रोलके जे रेसिपी बतयली हे अहाँके
हँ ह मुँह बना के शाम के खबय।
तब अहाँके कोन। कोना आम पसन्द ब खाइमे।
अहाँके हमरा तऽ सभ आम पसन्द ब खाइमे। अहाँके कोन कोन आम पसन्द ब खाइमे।
हमरा तऽ एक दूगो आम पसन्द बा। जैस कि मालदह, किसनभोग इहे नीक लागे छै। और सब ठीके लागे छै। लेकिन ज्यादा हमरा इहे सब पसन्द छै सबस जाददा। तऽ हमरा किसनभोग पसन्द ठीक।
हमरो सभसँ ज्यादा किसन बोले हम नीक लागै छै। आओर अहाँके परिवार सभ नीक छै किना।
हँ से बात तऽ छै तब अहाँके कए गो आम के पेड़ छै
हमर चहि लगभग सए से ऊपरे पेड़ होइ।
रे बाप वहाके सौ गो पेड़ छैे।
तऽ हम ओसभ पूरा खायाय लेल नही आरो आम बेच देेली आ पाँचसँ छओ गो पेड़ खाय लेल रख लेबी
अच्छा उएह तऽ हम सोचली कि अहाँ सभगो पेड़के की करत होयब हम तऽ सोचियेके अचका गेली कि सएगो पेड़ छै अहाँके आके आ लीची के कतेक पेड़ छै
लीची के वही होइ लगभग पाँच सो
पाँच सए नहि अहाँ मजाक करै छी हमरा लगै छै अहाँ हँसै छी सही सही बतायब अहाँके लीची के पेड़ कते हए
अहाँ सही सही कहैली हम अहाँसँ मजा करैत छिय लीचीके पेड़ ज्यादा नहि छै हमरा लगभग दससँ पन्द्रह गो होइ तऽ लीचीके पेड़ हम नहि बेचैत छै
अच्छा से बात छै तऽ हमरो ओते ही ओते ही जितना अपने बतैली हे ने ओते हमरो लीची के पेड़ छै
जे बड़ा धूप होइ छै
धूप तऽ बड है बहुते धूप है
आओर सभ
अहाँके गाछियो में धूपे लगैत छै की अहाँ केेल हँसै छी
अभे हम गाछीमे ने छी गाछी मे बड़ा मच्छर काटे छै तऽ हम गाछी से न कल गेल बाड़ी रोड पे बाड़ी जयबनी घर बड़ा मच्छर काटे य गाछी में इ रोड पे बाड़ी के धूप लागे छै ते अहाँ कहिली अहाके गाछी मे धूप लागे छै तऽ इ हेल हँसी बड़ गेल गाछी मे तऽ पेड़ उड़ हो गेला तऽ झड़ धूपके तऽ धूप कैसे आइ अहाँ भी बड़ा मजाक करैली
कहली अहाँ कली हे ने कि धूप बड हय त इहे से हम सोचे छी कि अहाँ के गाछी मे धूप केना लागय छै तब आओर सब ठीक छै ने हमरो गाछ मे बैठल बैठल मच्छर काटि काट के तऽ मुूँह फुला देलक हँ
ई त बात अहाँ बिलकुल सही कहहिली
हम इहे चलते न दोस सर गाछ में जाइ छी हमर बगल मे एगो औरो गाछ छै ने उहे मे हम पीछे वाला गाछ मे गेल रहली हे पूरा हमर तऽ इतना मच्छर कटैत रहले ह की कहू अहाँके ह बात ठीके छै हम अहाँसँ बादमे बात करब
ठीक ह अहाँसँ बातयतै बड़ नीक लागत